हँ हेलो
की बी टी की हाल छउ
ठीक छै अपन कहू ओ
खूब खुश रहू हँ हँ बाजू न सुनाई दे छै
तऽ हाल ठीक से आू अगला महिना मे है ओकर छै अगिला महिनामे बड़की बु्छी मझली बुछिआकेऽ अथी हेतै मधुश्राावणी हेतै एहिमे आब
ह देखी छैिय हमर आब हमर आब हमर पैर नहि न काम दै छै कैसे अयबैय हम एते दूर आब हमर पैर मे एते जान नहि ने छै अब हम कैसे एबै एतेक दूर हमरा तऽ देखलो नहि छै
कहू आओर सभ
आओर सभ नीक अछि खाना पीना की बनलै हे
हल
आज आज खाना पीना की बनलै हेय हेलो
खाना रायता राति कें जाइ छी बनायब भिंडी के भुजिया बनाब परोठा बनाब दही